की बोलछे भाइ
हम आयूष बोलै बोलैइछियो भाई
हर्ष बोलैछीयो भाई
कहाँसे बोलै छै
हम अभी झारखंड से बोलै छियो भाई
झारखण्ड मे कहाँसँ बोलै छियै हम भी झारखण्डेमे रहै छियै
अच्छा हम झता मैड से बोलय छियौ भाइ
जमशेदपुरसँ बोलै छै जमशेदपुरमे की करै छै
आहां भाई
जमशेदपुरमे की करै छै
भाय आवाज तत नै अच्छा सँ आवाज आर भाइ
बोलती कि जमशेदपुर मे की करै छै
जमशेदपुरमे भाय अभी तामच छै ने
काचीमे काम करै छै ओ टाटा स्टीलमे काम करै छै वैसे तू रहे वाला निवासी कहाँ के पड़ै छै
यह बला निवासी बिहार छै
अच्छा तऽ छुट्टी उट्टी न मिललौ ह घरे जाय लेल छै
न देथ बचपन में गर्मीं गर्मी छुट्टी मिल जाताा जनल अब बड़ा होए त बात तोलमे ती ठण्डा छुट्टी बरसात छुट
आर तऽ तनि मनी छुट्टी लेके तऽ जयबै ने करै छै घर
छुटटी लर परवारप जाइ त तनी ई हाल द प जा गर्मिये मने म मरत हो जाइ बाल बच्च बाल बच्चा टाइम ई ब देखा दय छी कॉलेजमे दूदो बाल बच्चा दूदो बाल बच् क्या बोला टाम ई अच्छा अच्छा जे शादी पॉलीमोच्छेसँ नुकसान छय एद बे अरे बेटीबा
ह तऽ आओर की करय करै छै
तुछ नहि सिर्फ बैठल छिअइ पूरा पैर हाथ ए त
न्यूज उज देखछियै छै कि न
क्या बोली
न्यूज इयुज देखैय छै कि ना
आवाजबा थोड़ा सा कट कट के आब छ न्यूजबा देखते ही
कहते न्यूज देखत तऽ बड़ा इना
हँ हँ
देखली बिहार के खान सरके बारे मे
हँ देखी बहुत बिहार देखी खान सर के बारेमे साला जो आदमी अपना अपना न सोचते दोसर के लि सोचलक इतना कैलक ओ आदमी के थान सभ जे पैदल पैदल स्थान ल लेलक
अरे सब दोगलागिरी करे नेता नेतागिरी में कुछो कर क हो सकैय हय
हँ
राष्ट्रीय अवार्ड देवल ब जाज बा खान सरकेै आ तू ओकरा फैजल खान बोल लगल बहुत गलत बात छै
बहुत बहुत
का नय हनुमान चालीसा के बारे मे बतेबे कर छै रामायण के बारे मे बतेबे कर छै महारणा प्रताप के बारे बतेबे ने कर छै त क कोन एंगल से मुसल ओ फैजल खान वो एगो टीचर होके काम अपन करै छैे हेलो हेलो हेलो हेलो आवाजवा नाई आईइछ तोहार